हलो।
हलो!
ह लो। हलो!
हांजी आवाज अचे थी न मुंजी? हलो!
हा हा हा अचेत
हाणे अचे थी न? हा। हलो
हलो, हा?
हलो, अचे ती मुखे आवाज़ अच अचेती तांजी। हलो हलो, मुखे अचे ती तांजी आवाज़।
हलो! हा मुखे बि अचे ती तां आवाज़।
हलो सा आॻे बि त कुझु ॻाल्हायो, हलो अच्छा हाणे आई न मुखे पहिरियों न अचे पई पतो न कीअं तहांखे बिज़ी बु ॾेखारे पियो।
पतो न, ॿियो ॿुधायो कहिड़ो हाल आ?
ऐ, ऐ बस बढ़िया। हे कंहिंज आ मम्मी जो नंबर आ?
हा मम्मी जो आ।
त हूअ त करनि पिया ऑलरेडी।
करनि पिया बट हुननि खे बि टाइम घटि मिलंदो आ, हुन जो टास्क कंप्लीट न थियो हुयो हुननि जो त मां चयो मान मां ई ती करे रखां।
हीअ सुठी ॻाल्हि आ और छा, कंहिंजो त थिए, ही बि मुंहिंजे भाउ जो आ। मां बि हुन जो ई कयां थो कंप्लीट।
अच्छा। जी।
हा मुंहिंजो त थी वियो आ।
अच्छा, घणा मिलयव तहांखे?
इक्वीह सौ।
वाह यार!
मेहनत बि त कई आ मतिलब टाइम ॾियणु आ। जगो धा। तहां सां गॾु ॻाल्हायां थो, उहो ई सभिनि सां गॾु ॻाल्हायां थो।
ह मूंखे ठ सौ त मिलन था।
मां टाइम ॾिनो आ न वधीक मतिलबु माण्हुनि जे, मतलबु जीअं तांजी मांजी ॻाल्हि थी सपोज़, हा तां घटि ॾिनो आ, जीअं तांजी मांजी ॻाल्हि थी सपोज़ ॾह मिनट त छह मिंट मांन ई ॻाल्हायो आ छह या सत मिंट। साम्हूं वारे खे घटि ॻाल्हाइण ॾिनो आ, हा त छा आहे हा आउट गोइंग में छा आहे न जं महिल तव्हां कॉल कयो था न साम्हूं वारे खे ऐं तहां ज्यादा ॻाल्हायो ता त तहांखे ज्यादा पैसा मिलंदा, साम्हूं वारे खे घटि मिलंदा।
अच्छा ईअं आ या? पो मूंखे ॻाल्हाइण ॾियो वधीक।
त लेकिन मां कयो आ न हाणे त तव्हांखे।
हा तब
न जंहिं महिल तां, इनकमिंग मिलन ई घटि मिलंदा हुनम अठ रुपयो मिन्ट आ। त आउट गोइंग में ॾह रुपया मिन्ट आ जीअं, हा त मुखे वधीक मिलदा।
अच्छा, वा यार।
जंहिं महिल तां हा, जंहिं महिल तां कंदव मूंखे त तां ॻाल्हाइजो वधीक।
जी जी बिल्कुलु, पर तहांजो त लॻे ई नथो।
त हाणे लॻी वेंदो, पहिरियों छा न नेटवर्क ॿेटवर्क विया हूंदा हीअं मतिलब हिन करे इन्कॉरेक्ट ॾेखारिंदो हूंदो, अगर हीअं हुजे आ न त मांजो बि न लॻे आ तांखे, हा।
ठीक आ, ॿियो?
ईअं हूंदो आहिन मैम, ॿियो तहां ॿुधायो?
तहां ॿुधायो पंहिंजे बारे में?
कीअं वियो तहांजो अॼु जो मतिलबु ॾींहं?
और बसि वयो यार, मां मतिलबु घर में ॿ महीना रही हुयमि न वरी मां हिते आयम त मुखे सुठो न प्यो लॻे।
हा उहो थींदो आहे, मतिलबु मन न कंदो आ न पो रहण जो। न हली आ यार वापस घर हलऊं।
हा त उहोई सुठो न पियो लॻे मुखे वरी।
थोड़ी देर पो वरी घुमण हली वयासीं शाम जो फ्रैड्स वग़ैरह घुमण हली वयासीं गॾ। पो थोड़ो सो सही पियो लॻे पो वरी।
त तां पी जी में रहंदा आयो? या रूम वठी करे रहंदा आयो।
हा मां त रूम में रहंदी आं।
अकेले।
हा मतलब कि मां रहंदी आ पो हिते ई म मतिलब बाजूअ में बि रहंदा आहिन कोई।
न न मां हे चवंदम जी हिक रूम में मतलब सपोज टे माण्हू रहन ता
न मां हिक रूम में अकेली न मां अकेली रहंदी आयां हिक रूम न न पसंद आ केंसा गॾ रहण,
अच्छा न माण्हू कंदा अन न जीअं ॿे शहर में विया आहिन। त रेंट वग़ैरह में मतलब थोड़ो थी वेंदो आ ऐं मतलब खाधो वाधो जीअं तव्हां ठाहियो ता। डेली डेली त बाहिर खां न घुराईंदव।
पेरों मां रूममेट्स सां गॾ ई रहंदी हुअम पर अन छाए कि न सूट कंदो आ वरी सामान वामान बि मुंजो मतलब चोरी थियण लॻो त हिन करे वरी
सामान ई चोरी थियण लॻव?
हा
त जाए छोकरी छोकरी जो सामान चुराए ती
हा भई तो हिन करे मां वरी चयम कि मां अकेली ई सुठी आयां मतलब की मुंजे कास्ट वारी अगर छोकरी मिलदी वञे त मां हुन सां गॾ रही वठंदम। बाकी कास्ट हा वरी कास्ट वारियूं मिलन बि नथियूं।
हुते त हे हूंदो न मारवाड़ी वग़ैरह हे सभ।
हा हिते मारवाड़ी और लोकल ईअं वधीक तियूं मिलन अऊं कास्ट वारियूं मिलन नथियूं।
हा हे त थींदो आ हिते
इन करे मांखे वधीक ॾियण पुरंदो आ बाकी केंसां गॾ रहण न पुरंदो आ।
हा इयो त आहे न हर कोई मतलब कमफर्टेबल न थी वेंदो न।
हा वरी गॾ में कमफर्टेबल बि न लॻंदो आ बेस सां गॾ मतलब पैंजो ईअं आए की कीअं बि रहो पाण।
हा हे त आहे।
पैंजो रूम कीअं बि हुजे।
मतलब हा मतलब कोई दिकक़त मतलब हो हुनमें, उहो न नर्वसनैस कि साम्हूं वारो छा जज कंदो हे हो।
न न हा त हिन करे मूंखे त अकेलो ई सुठो लॻंदो आ रहण
हा हूंदो आ माण्हूअ जो न मां जें मल रेंदो हुयुम ॿाहिर त मां त माण्हून सां गॾ रहंदो हुयुम। मां ॿाहिर रहंदो हुयुम विदेश में रहंदो हुयुम मां जॾी। मां दुबई में हा दुबई भी थी आयम हुते जॉब कंदो हुयम मां।
अरे छा आहे न ओड़ा माण्हू मिलन त रहण में कोई
हा त मुुसां गॾ हे हुयो न कि मतलब सभ सिंधी हुया। असांजी बिल्डिंग में ही सब सिंधी हुया।
हा त ॾिसो पंहिंजा वारा मिली वेंदा आहिन त कोई दिक्कत न हूंदी। बया ॿे सां गद एडजेस्ट करण में थोङो टाइम लॻंदो आ। और मेन ॻाल् आ की रोटी असांजी रोटी ॾाढी अलग आहे उन्न खां।
ईयो त आहे असांजे रोटी जो फ़र्क़ पवंदो आ। हुनन जी रोटी अलॻ टाइप जी आ असांजी अलॻ पवंदी आ।
हा!
हाणे असां हे नथा खाई सघूं ना की आलू डेलि डेलि ठाहे करे ॾई छॾ।
हा वई न हिक मिंट बीजो हिक मिंट।
हा! गरररररर
हलो!
हा!
हा! चयो हाणे।
हा! मतलब सभिन सां गॾु वाइब न वेस थिंधी आ न पो
हा!
हिक मिंट न कॉल ते कॉल ते मतिलब हे मिंट कॉल ते रहयो मुंह मुंहिंजो ॿे फ़ोन ते कॉल अचे थो। हलो!
हा-हा ठीक आ न।
आ गया घर में ही है। सो रहा हे क्या? क्या कह रहा भाई। सो रहा है। सोके उठ चल ठीक है उठ के फोन कर दियो फिर मुझे मैसेज डाल दियो। हा!
हलो!
हा छा चओ था तव्हां मुंहिंजो फ्रेंड जो कॉल अची वियो न। हुनजे घर वेंदम हाणे थोड़ी देर!
अच्छा! त वाइब मैच न थीदियूं आहिन न त मज़ो बि न ईंदो आ।
स्कुटी हां आ रहा हूं। हां, स्कुटी ले के आ रहा हूं। छा चओ था तव्हां वाइब मैच
वाइब मैच न थींदी आ कंहिं सां त मज़ो बि न ईंदो आ हुन सां गॾु।
हे त बिल्कुल सही ॻाल् आ तव्हांजी वाइब में न थींदी आ न पो मज़ो न ईंदो आ हुते।
हा न।
माणहू कीअं मतिलब हो करे त तव्हांजे पास त मतिलब तव्हां अकेला रहंदा आहियो न। तव्हां त हिन ते ॾाढा कॉल करे सघो था आराम सां फ्री थी करे कंहिं सां बि ॻालायो कैं टाइम बि ॻालायो।
हा उहो त आहे बट छा सुबुह जो मूंखे सवेल उथणो पवंदो आ न।
हा त जल्दी सुबह‌ पवंदा आयो।
हा जल्दी सुम मतलब सुमंदी त जल्दी कान आयां बाक़ी जल्दी उथी वेंदी आहियां पो दीया थोरी देर सुम्ही पवंदी आ।
अच्छा हिन जो मतिलबु तां जे पासे मतिलबु सही टाइम आहे, न मुंहिंजे पास छा आहे न मां बिज़ी थी वेंदो आ। ऑफिस में टाइम मिलंदो काने, हाणे ज हाणे
अच्छा, त साथ भी साथ ऑफ़िस बि कंदा आहियो।
हा हाणे तां सां ॻाल्हा थो, मुहिंजी फ्रैंड जो कॉल अची चयो बि कॉल अची वेञो अची वञे, थोड़ो हलूं था, थोड़ो घुमी फिरी करे, ईंन जी खाई पी करे।
अछा- अछा
हा मां थोड़ो मतिलबु हीअं, घुमणु फिरणु वारो माण्हूं आहियां, मतिलबु जॉब कंदो आहियो?
अच्छा, मां बि घुमणु फिरणु वारी माण्हूं आहियां ॾाढी
अच्छ, काथे काथे विया हुयव तां
मां वैष्णो देवी वईया, मथुरा, वृन्दावन वईया हरिद्वार वईया और र, खाटू श्याम, सांवरिया सेठ, चित्तौड़गढ़ और
इ सभ मतिलबु फैमिली सा गॾ या अकेले- अकेले
न न, इहो तीर्थ त फैमिलीअ सां गॾु
हो फ्रैंड्स सर्कल, फ्रैंड्स ग्रुप सां
उअं गोवा वई आहिया, मुंबई वई आहिया, इहो फ्रैंड सर्कल सां गॾ वई आहिया।
अच्छा, मां त हिन वार तो पुरे सॼो हिमाचल सॼो उत्तराखंड, यूपी, एम पी, तांजो मुंबई पुणे, नासिक
वे सॼो घुमी आया आहियो।
हा हा बाहरि दुंबई, सभु घुमी रखियो मां हा जेका ज्योतिर्लिंग थींदा आहिनि, न शिवजी जा ॿारहां ज्योति
बारहा हा
हा हुन मुंजा सत अठि थी विया आहिनि।
अच्छा मंदिर
ऐं जेका च जेका चारि धाम हिनि न देश जा मतिलबु मथे हा रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथ हिन में मुहिंजा टे थी विया आहिनि, श्री रामेश्वरम रहिजी वियो आ बद्रीनाथ जगन्नाथ, ऐं द्वारका करे, रखियो मां
अच्छा
ऐं वैष्णो देवी म वैष्णो देवी बि अमृतसर सभु घुमी रखियो आ मां वैष्णो देवी त इहो लॻंदो आहे, साल में टे बार मतिलबु ॿ टे बार थी वेंदो आहे, अचण में असांजे हितां पासे में आ न, हाणे मां वियो हुअमि उज्जैन वियो हुअमि छह तारीख़ जो
अच्छा बढ़िया आहे, उज्जैन त मां बि वेंदी रहंदी आ जोकी इंदौर जो पास में ई आ न
हा उज्जैन थी, आयुमि पो ओंकारेश्वर वयुमि, पो दिल्ली जी ॾिसीम पो ॿ टे ॾींह बाद हिते नैनीताल में नीम करौली बाबा आहे इंस्टाग्राम ते रील ॾिसी हूंदी तां
अच्छा
नींव करौली मां नैनीताल वियो, हुअम पोइ नैनीताल थी आयमि।
अच्छा
हाणे मतिलबु ठहिनि था फ्रेंड्स ठहिनि पिया, कि या त गोआ वेंदास या त अमरनाथ। ॾिसदमि काथे वेंदमि मतिलबु कब-पको-कप मतिलबु पको कान्हे कि वेंदुमि-वेंदुमि। छा पतों न वञा, आ छुट्टी वगैरह बि विक-ऑफ त मिलण ज़रूरी आहे न।
हा, ॿुधाइजो हिते अचो कॾहिं? त उज्जैन अचो त ॿुधाएजो।
हा बिल्कुलु, तव्हां हिते अचो त ॿुधाईजो हाणे त मतिलबु टच में ई रहंदमि मतिलबु टच में ई रहंदासीं इअं त।
हा टच में ई आहियूं हाणे त।
हा, तव्हां मूंखे इंस्टाग्राम ते ऐड करे वठो। मां तव्हांखे पंहिंजो रिज़्यूमि मोकिले छॾिंदुमि।
अच्छा, मां फॉलो कयांव।
त मां करे रखदुमि, ॿई करे वठंदासीं त तव्हां मूंखे मोकिले छॾियो पंहिंजो। मां भाई मोकिले छॾां थो रिक्वेस्ट। छा थी पियो, हिनमें फर्क़ थोड़ी पवंदो आहे।
हा, सही आ।
केरु बि करे।
हा।
केतिरो टाइम थी वियो इअं हिकु साल हाणे हिन में ॿारहां मिन्ट थी विया आहिनि, मां तव्हांखे कयां थो ॿियर कटे करेा त मां थोडी़ देर में ई, थोड़ी देर में ई रहंदुमि मां वञा थो किथे पो अची करे पाण तव्हांखे मैसज विझी छॾिंदुमि वाट्सअप ते।
ठीकु आहे-ठीकु आहे, जय झूलेलाल, हा।